हेलो दीदी
प्रणाम दीदी कहाँ से बोल रहलियै अहाँ दीदी
हमे तऽ दरभंगा से बोल रहलियै दीदी
अ हमे बोल रहलियै समस्तीपुर से दीदी अ हमरा
बाजू ठीक अछि ची
हमरा अहाँ हमरा अहाँ से एकटा बात पूछैके हइ दीदी
पूछू पूछू
ओ ओ कह कहै छलियै ने कि हम पहिला पहिला बार छठि पर्व पाबनि उठाबै लए चाहे हतियै अ तऽ ओकरा बारेमे हमरा तनि अहाँ से जानैके रहलक ह कि केना केना पाबन अहाँ सब अहाँ सबके दुआरे होइ है
अरे वाह दीदी तऽ बड़ा नीक बात छै अहाँ के की दिदि व्यवार जाने के हेय
हँ दीदी तनी विधि व्यवहार बताउ कि अहाँ सबके इधर किधर कैसन विधि व्यवहार से पाबैन करे जाइ छलियै दीदी
पहिने पहिने बेनिया पावन कर हतियै
हँ पहली पहली बार पाबन उठबैके सोचलियै हन
ह तऽ घरमे कोनो बड़ बुजुर्ग नहि हतन
घर मे बड़ बुजुर्ग तऽ हइे छलथिन लेकिन तैयो हम अहाँके तनी खास मानले हती अहाँ के तऽ सोचलिय हे कि हमरा तनी दीदी से बात हो जेत एलथिन तऽ हमरा पाबनि करे मे तनी आसान बुझै थिन
पहिले तनि अहाँ बतायब कि वाँ ओने कैसन होय हय तब ने हमने कैसन
अ तऽ हमरा एने तऽ अ हमरा आरके एने देखै हियए जब बड़ गाँव देहातमे हथिन गाँवमे अगल बगल पड़ोसमे हलखिन एगो चाची माइ सभ होलखिन अ ननदआर हथिन आ बहुत सारा बहुत सार डरेशन मे भी होइ हय पबनी होइ छलै पबनी तऽ हम आर के देखे छियै कि ओहिसे ही पहिला दिन अपना नहा खा केलक आदमी कद्दू के सब्जी अरबा चावल के भात आओर चना के दाल इहे सब बना के पहिला दिन नहा खा केे खेलक कलक नहा खा खेलखिन ओर खेलने के बाद ओकरा बाद ओखनि से लहसुन प्याज आर नहि छुए हेथिन आ उसके बाद और
हमरा आओर केने तऽ नहा खा के दिन जहाँ ऐसे अहाँ बोललियै ने की जे अहाँके य कदुआ के सब्जी आ अरबा चाउर के भात बनै छै चना के के दाल तऽ खाइ हय लोग तऽ हमरा यहाँ पहिले ओकरो न्योज निकलऽ हइ ओकरो चढ़ऽ हइ पहिले भगवानके थालीमे निकाल कऽ तब पबनैतिन खाना खा है तभी नहा खा शुरू हो है
ह नहि तऽ हमरा आरके छलै ने हमरा छलियै एन्ने हमरा सभके एन्ने ओना नहि करै छलै कोइ हमरा आरके एने सीधे जाइ हइ नहा खा कर लैत हइ आ अथी कदुआके सब्जी आ उएहे भात आ तऽ दालि खा लै है आ लहसुन प्याज खाली नहि खाइ है नीक से बना के आ निमने निहुउठले खा ले है ओकरा
हँ तऽ अ
ओ त अहाँ कहै छलियै कि न्योज का क निकालै हे आ सरि सबरके आ तब प्रणाम पाती करके खाइ छलै तऽ ओना हमरा आरके नहि खाइ छलै
हमरा एनहि हमरा आर के ओनाहि होइ छलै आब अहाँ आर के एने की
ह तऽ ओह ल ओहे तऽ ओह तऽ तहि ताहि दुआरे ने अहाँके फोन कली हँ कि नीकसँ विधि जे होइ होतै जहाँ सभसँ अच्छा विधि हइ तऽ उहे विधि से हमहुँ आरके पाबनि उठेबै आ करबै पहिले पहले बार करलियै तऽ दूगो चारि गो लोग से बतियेबै तब ने जनबै कि हँ कहाँ पर कोन विधि से पबनी त्योहार होइ है होइ छलै तऽ हमहूँ ओहिसे ही करै छलियै
हमरा तऽ ई विधि ई लए नीक लगै है कि म च जे खरना न तऽ निकलेके चाही ओ ई नहि होइ छै अहाँ के
तऽ दीदी अहींके दीदी हमरा बड़ा नीक लागल तऽ अहीं आर के आ तऽ दीदी अहाँके विधि हमरा बड़ा नीक लागल तऽ हमरा अहाँ ही अपन विधि बता दियौ जे हम ओही विधिसँ छठि भगवानके पूजा करब सूर्य देवताके म मनायब आ हमरा जे मनमे मनोकामना रखले छी ओ हमर मनोकामना पूरा हो जाइ
नहा खा के विध तऽ हम बतैले
हँ दीदी दीदी बता देलीब ओकरा आ बेर जे अगला दिन जे खरना होइ है ओकर विधि बताउ कि ओ खरना केना करै हेति पहिला अरघ केना करैत हेति
खरना आ खरना करय ला सबसे पहिले साममे एकदम एनेे उने से गेहूँ के आटा पीस पिसायल रह है ओकर रोटी बना के मिड मिठ मिठा जेना
हँ हँ गूड़ छलै दीदी हमरा सऽ प त गुड़के
हँ तऽ ओकर खीर बना आ बनै छलै आ जे परसादी होइ हइ फल जैसे हो गेलै मुलई हो गेलै सेब हो गेलै केला हो गेलै तऽ ओहे चढ़े छलै भगवान के जय गो अरघ छलै तय एगो रोटी आ ओकर तय ठमन खीर धए के चढ़ै छलै तब जब थोड़ा देर हो जाइ हइ तब पबनैति खाए बैठल छथिन
हँ
उहे खैले खैले पबनथिन एके बेर पारण के खाय छथिन नमक सँझुका अर्घ्य के दिन भोरे भोरे उठके ओ जे चूल्हा पर बनै छलै ओकरा नीचे पेउन जोड़ल छलै तऽ ओ पेउनके फोर के हटा के फेरसँ चूल्हा नीप के तऽ उसपे आ तै पर फिर से पकवान बनाबै छलै पकवान मे अथी ठकुआ बनैत छलै आटाे के मैदा के खजरी बनय छले जेकरा खस तो कहै छै
हँ हँ दीदी बाजू न हम सभे सुनै ह छलियै
हँ तऽ ओहे बनेै छले फेर साँझ बेरिया जब तीन आर बजे छै तऽ लोग डाला मे सब चीज साजके पाँच रंगग के फल मगा के मिठाई मे खाजा मंगा के आ सब लोग आनि के आथी सुपबा मे धए के आओर डलबा में धय के घाट पे जाय छले घाट पर सँंझुकार अर्घ जब बेर बीत हे तऽसझकारघ हाके फेर घरे आबै छै जब घरे अबै है तऽ जब साँझ होइया तब साँझमे सब बैठके औरत सब अङगना मे दिया जलाके गीत नद करै छथिन छठ छठी मैयाके
ह जब फेर भोरबा होयल होइ छलै तऽ ओहिमे फेर जे नया नया ठकुआ रखा हैय नया नया खजूरी र खाय आ फेर ओहिसी घाट पे जाइ है आ अर्घ करैय है
हूँ
बाजु कैइसन लागल इ व्रत
बहुत नीक लागल दीदी बहुत निका लागल अहाँके विधि हमरा सुनिके मोन बड़ा शान्ति होएल हम अब ऐसेहि अहींके विधि से हमहुूँ पबनी करै छलबै समझलियै दीदी आ ई बात तऽ हमरा आरके बाल बच्चा दूगो दाइ एगो बौआ एकटा बौआ है एकटा दाइ कहै हइ कि हम तऽ एतेक गरीब छी कि कपड़ा लत्ता नहि कीन के ओकरा नया पहिला सकली हगा एक्को रुपा नहि बचै है कहँसँ चार गो रुपैआ कमा कऽ लबै हती तऽ खाइ छली पेटमे आ अङगा खरीदयके ल लेल पैसा नहि तऽ इहो विधि व्यवहार हइ कि छठिमे बाल बच्चाके नया नया अङगा खरीदके देबेके पड़ै हलै
देखू जकरा छठि मा देले छथिन ओ तऽ पिन्हबे करै छलै त जकरा नहिओ देले छथिन ओ पुरानो कपड़ापर पेन्ह कऽ करै छलै अहाँ पहिला पहिला बेर बर करै छी तऽ कमसँ कम एकटा साड़ी खरीद ल लेब
ठीक कहलियै दीदी एकटा साड़ी कहूँ से अच्छा देखबै दीदी कहु देखबै दीदी कहुं से ले कहु से एकर पापा जी हथिन ने दाय के पप्पा हमर कहूँ ने कहुं से दू रूपाय व्यवस्था करियए लेथिन आ ओ सब बाल बच्चा के कपड़ा आनिये देथिन आ हमरोला एकटा साड़ी लाइ देथिन ठीक बा दीदी
ह्म‌ तब त बड़ा नीक छथि हँ
बहुत अच्छा विधि बतैली अहाँ हम बहुत नीक लागल अहाँके प्रति हमरा ठीक है दीदी तऽ प्रणाम तऽ फेर
फोटो जरूर भेजब बरत करब तऽ
व्रत करब हम मोबाइल बड़का हइ हमरा पास आ बड़का मोबाइलसँ फोटो खींच लेब आ तऽ हम अहाँके तहि दुआरे व्हाट्सअप नम्बर दे देब हम तऽ भेज देब अहाँके फोटो
ठीक छै दीदी
प्रणाम दीदी
प्रणाम दीदी
ठीक रखु रखै छली फोन
ठीक वा